हेलो
हेलो
हेलो की हाल चाल अइ
ठीक छै आहा के
हमरो ठीक छै अहाँके
हमरो बढ़ियां छै
हमरो हालचाल ठीके छै एखन और खेना पीना सब भ गेलै
हँ भेलैया अखने भोज भात छलै भोज खा कलहु हे पूरी सब्जी सेहे सब दाल फ्राई तिलक अचार रैता रसगुल्ला लालमोहन
खूब भोज होइया
हूं हमर सबके गांम में बुझियौ तऽ महीना में पच्चीस दिन भोजे रहेया
हूं बढ़िआं अछि तहन तऽ घर पर कोनो टेंशन भोजे भात खाउ खुबक
हँ से तऽ छै भोज भात गाम मे बुझिते छियै मिथिला आ भोज भात दुनू एक दोसर के ओ छै विपरीत
हमरा सबके गामव मे एते नहि भोज होय छै पर होइ छै पर अहाँ सभके गामं जहिया पूछैत छी फोन में तहिया भोज होइते रहैया मतलब भोजे खा कऽ आयल रहै छी
जेनेह कहे छी कम से कम नै तऽ महीना मे पच्चीस दिन भोजे रहैया
हूं हूं हमहुँ आइ गेल छलौं हे कते दिन के बाद अपना सब के गाम में तिलकोर तिलकोर भेटनाई बंदे भए गेल छै ता तैक अला हैं त तिलकोर के तरुआ बनेने छला मां तकर बाद खिचैड़ सब बनल छले ताहिके बाद अथी कुम्हर के सब्जी छले कुम्हरौरी तरकारी इएहसभ बनेने छलहुँ हे अपना सबके गाम सब दिस लोक तर कारी सब ओते थोड़े ने खरीदलक अपने बनेलक हाथसँ कुम्हरौरी अदौरी सभ उएह सभ चलैत रहलै उ सभ टाईम मे
हँ से सब तऽ छै गांव सब में तऽ मतलब लोक अपने उपजेलक अपने खेलक य रंग बिरंगक लोक कुम्हरौरी मुरौरी अ दौरी जनौरी तिलौरी सब
इएहसभ बनै छै लोक खुदे अपन हाथसँ बनेलक आओर सब्जियो सभ लोक थोड़े ने अपन ज्यादा बजार अपने अपने लोक लत्ती तत्ती लगबेलक तहन अपन सजमनि तजमनि सब खूब उपजे छै गाँव सबमे सबके देखबै छत सबपर एखन हमर सब के गाम दीस सब किछु छत सब पर सचमैन सबके लत्ती भेट जायत हँ
लोक सबके सजमनि कदीमा झुमनी करैला ई सब रहे छै लोक सब के छत पर
हँ आओर सब कहियौ तहन
और सब बढ़िया सुनलौ हँ जे आहाँ मिथिला पेंटिंग सिखलौंहा की केना मतलब जेनाकिओ अगर बनबै लए दे कोबरसभ तऽ अहाँ की की बनबै छियै मतलब
मिथिला पेन्टिंग एखन सिखनाइ शुरू केलहुँ हे अपन मिथिलाक के जे अछि मेन से तऽ करबाक चाही ने हमरा सब लेल तऽ ओ सिखनाइ स्टार्ट केलहुँ हे ओ एखन मेन ली हम मिथिला सभमे माछ ताछ मिथिला पेन् टिंग मे बनेनाइ माछ मोर ताहिके बाद सूर्य ताहिके बाद केरा तेरा सभ नहि होइए केराके गाछसभ जे अपना सम मे अछि प्रतीक उएहे सब कोबर मे बनायल जाय छै हँ से सब बनायल गेल जेहन रंग बिरंग के लोग डिजाइन सब देलक तेहन सबमे कोबर सब फेर पागपर जे डिजाईन डिजाईनके होइए जेना देखे छ सब जगह होइ छै तेना अपन सबके मिथिला के पाग प्रसिद्ध छै तऽ पाग पर डिजाईन सब बना क दियौ फेर दोपटा एहि सब पर पेंटिंग करै छी
हँ से तऽ छै जेना केओ बड़ एलैथ केओ दोस्त दोसरे न छै मतलब जिला तिला से त हुनका मिथिलां तऽ पाग दोपता मिथिला पेंटिंग से सम्मानित तऽ कयल जाइ छैन से तऽ हम देखैत रहै छियै बराबर
आ आइ आब इहो स्टार्ट भऽ गेलैए जे अहाँ टी शर्ट टी शर्ट जे पहिरैत छी जे ज्यादा कुर्ता तुड़ता नहि पहिरलयथ
त अथी टीशर्ट तीशर्ट पहिरलैत से टीशर्टो पर आब नैहोया मतलब डिजाइन सब बनेलक बढ़िऑं बढ़िआं डिजाइन सब जे एकदम बढ़िया स सीख गेल छथिन हम सब एखन तऽ सिखनाइ स्टार्टे केलहुं हे पर धीरे धीरे कनि कनि एना स्टार्ट भेले ओहो में बहुत मेहनत छै ने
हँ से तऽ सब तऽ छै आओर सब कहियो पढ़ाई लिखाई अहाँके केहन चलि रहल अछि
हमर पढ़ाई लिखाइ तऽ एखन सहिए चलि रहल सुनलहुँ अहाँ जेना संदीप यूनिवर्सिटी टी मे एडमिशन करेेलौं हे
की कहु देखियौ संदीप यूनिवर्सिटी जे छै न से मिथिला बुझ तो एक धरोहर छै एकर जे एक कहानी छै देखियौ संदीप नारायण झा जे रहथिन न तऽ ओ छथिन मिथिलाक के जे सिजौल गाम अछि ओतहिये के रहथिन तऽ हुनकर एकटा मतलब बहुत बड़का यूनिवर्सिटी संदीप यूनिवर्सिटी जे छै से नासिक मे छैन
ओ
नक यनिर्द मी सब च आ कथि कहै छै ओ सोचलथि जे हम कथि कहै छै है से अपन कथी कहै छै मिथिला के आदमी सबके ई जे होइए इंजीनियरिंग मेडि
शिक्षा अपन हँ त मतलब कॉलेज केहन टाइप के छै लड़की सबके लेल सेफ तेफ छै कि नहि
सेहे तऽ अहाँके कहि रहल छी देखियौ ओहिठमा जे छै ने सुविधा के मतलब कहै त छी जे कोनो एहन चीज नहि छै ओत लड़का के लेल अलग हैस छै हॉस्टल लड़की के लेल अलग हॉस्टल छै ताहि के बाद से ओहिठुनका ओहिठमा पूरा एकदम साइंस लैब छै साइंसमे जेना फिजिक्सके लैब होइए केमेस्ट्रीके लैब होइया कम्प्यूटर लैब होइया तइके बाद स कैम्पास छै ओतुका जे ओ छै मतलब जे अपना मिथिला सब लोक ने कहैया जे कते दूर में फैलल छै से कम से कम नहि किछु तो ओ डेढ़ सए एकड़ मे फैलल छै आ ऊपरसँ ओतुका जे पढ़ाई लिखाई छै पूरा एकदम मिथिला से जुड़ल छै से सब बहुत बढ़िआँ ओहिठुमका खासियत छै मतलब कि जेना हइया ने एकटा मतलब मि थिलासँ जुड़िकऽ आ पूरा अपन मतलब की ह से पढ़ाईयो करू मिथिलासँ अपन जुड़ल रहू से सब छै ओहिठमा सुविधा आ पूरा तरीकाँ से
बाहरो सब बहुत विद्यार्थी आब आब केऽ पढ़े हेतै अपनो सभके लेल बढ़िआँ भऽ गेल अछि
बिहार के जे नम्बर वन प्राइवेट कॉलेज छै ओहिमे अपन सिजौल गाम मिथिला के सिजौल गाम यै ओहि के संदीप के यूनिवर्सिटी छै बिहार
वाह आ हम सोचैत छलियै हमरो एडमिशनसभ लेबाक छलए तऽ सोचै छलिया कऽत कतऽ लिअ कतऽ अपन एतयसँ छोड़ कऽ केना जाब तहन तऽ हम इएह पूछै दुआरे केने छेलौंहा जे अहाँ सु पता चल जे नाम ताम लिखेलियै तऽ पुछतहुँ जे केहन छलै तऽ आब बहुत नीक छै सुनलहुँ जे अहाँ हिसाबसँ तहन तऽ हमहूँ करवा लेबाक चाही
हँ तऽ अहाँके देखियौ जेना देखियौ जेना अहाँके मान चलू मुन लागैया टीचर अहाँ चाहै छी जे हमरा सरकारी नौकरी करबाक तऽ टीचर मे ओइठमा सॅं अहाँके बी एड डी एल एड इहो सब होय छै बुझ गेलियै जेना अहाँ के मोन अछि हम प्राइवेट जॉब मे इंजीनियर नीक बनी
हूं
अहाँके कम्प्यूटर साइंस छै सिविलो इंजीनियरिंग छै मैकेनिकलो छै बहुत सारा इंजीनियरिंगके ब्रांच सभ ओहिठमा छै ऊपर से एखन नया मे कथि कहै छै ओहिठमा ओहिठमा मेडिकलो कॉलेज बनि रहल अछि एखन
मतलब मेडिकलो कॉलेज स्टार्ट भऽ गेल छै
हँ मेडिकल कॉलेज तऽ बननाइ स्टार्ट भ गेल छै मतलब आब मेडिकलो ओहिठमा मेडिकलो के पढ़ाइ हेतै
जेना देखियौ हमरा ओहि कॉलेज स पढ़ाई करबाक अइ एखन पाइ कि दिक्कत दिक्कत चलि रहल छै घर में
तऽ ओ में लोन दऽ सकेया पढ़े ला
सएह तऽ छै बिहार सरकार के जे चलैत छनि से अ मतलब बाल बाल बालिका जे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाल्ला ओहो सब ओठमा पढ़ाई अहाँ कऽ सकैत छी अगर अहाँ आर्थिक रूपसँ पूरा एकदम सक्षम नहि छी तऽ ई सब सुबिधा और
अहाँके हिसाबसँ जे सुनलौं हे ई
हँ से सब तऽ छै आइ हमूँ सब तिन मे आइ हमहु सब दिन में गेल छलौहुँ
ह तऽ कथी कहै छै एकदम कथि कहै छै रोहु माछ खेलहुँ ताहिके बाद सँ फेर कथि कहै छै मड़ुआ के रोटी खेलौं मकई के रोटी खेलौं
सुनलहुँ हे जे अहाँ सबके गांव दिस उम्हर मिथिलो हाट खुजले
हँ सएह तऽ कहि रहल छी मिथिलाहाट जे आइ गेलौं से पूरा एकदम बुझायल जे बुझियौ तऽ हम पुरनका जमाना मे आबि गेलहुँ से पूरा ओहिठमा एकदम कथि कहे छै जाँत में पीस क रोटी खुएलक
ओहिके स्वादे किछ अलग हेऽत घर के रोटी ओतुका रोटी मे बहुत अंतर लागैत हैैत ओतुका स्वाद ज हुनका पिसला पिसलाहाके रोटी
जात में पीस क मकई के पीस क त से मड़ुआ के पीस क मखान के पीस कऽ मखान के खीर खुएलक मकइके रोटी खुएलक मड़ुआके रोटी खुएलक त साग खुएलक रंग बिरंग के तरुआ सभ खुएलक रंग बिरंग के मिथिला मे तऽ बुझते छियै तिलकोर के तरुआ कम कथि कहै कथि कहै छै इह से भ गेल अलू के तरुआ बैगन के तरुआ मिरचाई के भूजल एकरा सा रंग बिरंगक चीज सब खुएलक
के स्वागत खूब होइ छै तरुआ तरकारी सबमे केओ आयत ताहि सेहो के देखा रहल छैथ तऽ मिथिला हाट मे त छप्पन भोग
ओतय जे एतुका पोखरि जे अछि पोखरि महार से जे सुन्दर अछि पूछू नहि मतलब जेना नहि रहैया बाहर समे
हँ हँ
तेहन पूरा एकदम सजेने छै पोखरि के आ ओहि पोखरि में जे माछ रोहु रो ए पूछू ने दस दस किलो के रोहु के माछ सब जे अछि
ओहिमे जे नाव ताव चलैत हेतै लोक जाइत हेते तऽ देखे मे कते सुन्दर लागैत हेतै
सएह तऽ कहैत छी ओहि पोखरिमे जे माछ सभ अछि से पूछू नहि यों यों मतलब बुझियौ तऽ इंसान के मतलब जे आदमी से कह छै तकरा उठा उठा के बजाइर देतै तते तत ततेटा के माछ सब छै से जे ओतुका सुन्दरता जे बढ़बे या खूबसूरती
नाॅव में बैसलौ कि नहि बैसलौ
नावमे बैस कऽ जे घुमलौ से जे मजा आयल पुछु नहि बुझायल जे मतलब
ओतय रवि दिनक देखने छलियए फोने पर त रवि दिन क मतलब सांस्कृतिको मंच सब होइ छै
हँ ई जे मतलब हइ या सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो ओहिठमा होइ छै मिथिलाके जे सुप्रसिद्ध गायिका सब छै जेनाकि भेलथि गायिका मे अहाँके भेलथि पूनम मिश्रा कुमकुम मिश्रा ताहिके बादसँ बहुत सारा गायक छथि फेर गायक समय भेलथि कुंज बिहारी माधव राय विकास झा अरविन्दं ई सब पूरा एकदम हुनका सबके प्रोग्राम मतलब बुझियौ तऽ रवि दिन क ओहिठमा जे घुमय लए जे आदमीसभ जाइ छथिन ने हुनका पूरा एकदम मिथिला के मतलब जे पूरा जुड़ल छै गीत सब जेना सामा चकेबाके गीत भेल झिझिया भेल ई सब के पूरा एकदम डांस सब भेल डांस सब होइ छै तै के बाद ओइठमा गायक सब गाना सब गेलथि बहुत मतलब बुझौ तऽ एकदम मनमोहक पूरा एकदम रहै छै माहौल ओइठमा
से ओतऽ अपन सबके गृह मंत्री आयल रहथिन सेहो देखैत देखैत ले जे पूरा मिथिला ओतऽ रहल रहथिन एक दिन गृहमंत्री
ओतुका मतलब ओहिठमा ओहिठमा ई छै ने खासियत जे मतलब ह जमीनसँ जुड़ल चीज सेहो छैय आ ओहिठमा फाइव स्टार सब मतलब जे जे ओहिसभ चीजमे नहि रहनाइ पसन्द करैत छै त हुनकासभ लेल एकदम फाइव स्टार होटल रेस्टोरेट सेहो सब
मतलब अहाँ ओतऽ रहि कऽ देख सकैत छी सभ चीज
अहाँ जै चीज मे इंटरेस्ट अछि अहाँके सएह चीज करू अहाँके मतलब ई नहि छै जे अहाँके अहाँ जेना नहि रहय चाहैत छी ओहिसभ चीजके मतलब मिथिलासँ जुड़ल माटि बनि जात तऽ अहाँके लेल फाइव स्टार की सब सेहो ओहिठमा उपलब्ध छै तऽ ई चीज बढ़िआँ छै ओहिठुमका हम हमरा हिसाबसँ ई चीज ओहिठुमका मतलब बहुत बढ़िया चीज छै जे मतलब कि अहाँके अगर नहि रहे के मोन अछि नीक चीज मे तऽ अहाँ नहि अहाँ बढ़िया चीज मे रहू फाइव स्टार